हेलो हँ लागि गेलौ तुरंते जहन लागलऽ लागै छै तऽ लागि गेलै तऽ फोने नइ लागल
लाइटो आबि गेलै एखन एयरटेले पर छै
ओ कोनो बात नहि और सब आय तहन भोज के तैयारी भए रहल छै बढ़िया सँ
विचारमे तऽ सैह छैय सुनै छियै आब जेहन होय
सबजाना छै की पूरा गाँव
भाइए सकै य जेकरा से चलैत हेतै तऽ सबजाने देतै
हँ सब जाने देने हेतै तोरा नौत एलौ से घर पर पता एखन नहि छौ की देलको नहि देलको से
हम माधव सर दरानपर रहियै जहन ने अथी फोन कने रही ओहिके आसपास सबजाने मर निमन्त्रण पड़ गेलै
त जाने भोट तहन तोहरोसभ सब जाने हेतै कि आइ सभ जतेक ओकर बाँटेमे ओकरा बारीक सबके ओकरा सबके कमी नहि हेतै मारि अपने छै ने छोरा सब
हँ हूँ हूँ
हो बारतै
बिक्रम सिंह पूछैत नहि बुझलियै बिक्रम सिंह कहैत रहै जे धीरज बंटी सभ गाँवेमे छै की कहलियै नहि तऽ
ओ बुझनातै गाँव गाँवमे रहितियै तऽ ओतऽ जतियै ने बकलेरे छै विक्रम
ह
तऽ एग्जाम हमर रहै नहि तऽ हम आबि जातियै भोज जेना सुनलियै तऽ ओहि हिसाबसँ भोज खाई ले जरूर आबि जातियै एग्जाम
तऽ आस कर देैतौे हमरा सबके ने
हँ दोस्त रहतै जेना हमसभ रहहितियै ध्यान पर तऽ चलते साथे कोनो एहन नहि लेकिन उएह छै जे अनपम भाईजी काल गेल रहथिन ने खेलखिन ने अनपम भाईजी
तऽ
हूँ हूँ
हँ तऽ खेतै किया नहि लोक नोत देतै जरूरे खेतै लेकिन तबे ने
ह हू हम सब रहतिये ते दू दिन आ तेसर दिन सेहो ने कहतिये माछ माछ अगर करे तऽ देन भाय दोस्त छियौ
एक हजार खर्चा के केगेलहु
ह ओएह ने नहि से से मतलब उह मेन छै बाबुल सिंह ओकरा सबसँ छै ने कते बहुते रोकलकै बहुत बेर कहबो केलकै ई ओकरा जकाँ नहि जे बराती जायल ठीक से लोकके कहबै कहनयो नहि छले से वला बात
एकर की हाल छै कतऽ छै अथी मे सासुर म
पता नहि कतय छै हमरा सबसँ कोनो सम्पर्क नहि छै बातचीत नहि ओ अपना मे मगन छै अरे कोनो रिप्लाइयो नहि मैसेज सब ठीक से केलकै तऽ हँ
कनियाके लए क गेलै हन लागे कलकत्ता
नहि नहि एखन नहि गेलै मधुश्रावणी सबके बादे जेतै
ओ कत लागे ओकरो आबे वाला है बच्चा
ओकरो हँ एक दू महीना बाद मधुश्रावणी होइ छै राम लग बीस दिन बाद हेतौ सावने मे होइ छै सावनमे अयबै फेर सब सोम जेब कुशेश्वरके
सोम के तऽ जेबे करबै
उएह भोरबाके चारए बजे भोरकऽ
चार बजे भोर गेलहु नहिता
हँ
अरे साँझके ग गेलो ओइदिना सहए गेलल
सांझ के सहिए जाइ छै ने
अगर साँझके गेलहुँ कियकि साँझके खाली भए जाइ छै दू बजेके तीन बजेके बाद
हँ
नहि तऽ भोरके गेलहुँ तऽ
भोरके ई होइ छै जे उठयमे कनि आसकैत भए जाइत त बुझलिय ने
से तऽ भए जाइ छै लेकिन मौसम ठण्डा रहै छै ने आ नहा लेबही तऽ ठीक भए जाय आ उएह ने होइ छै ने तऽ भरि दिन सहय पड़त तऽ सही तऽ जाउ साँझ क जाब तऽ सहय पड़ै छै
ह ग्रुप तऽ तोहर तक वह आनन्द बिहारीखन आनन्द बिहारी जाइ छलै राजा सर सब नहि जाइ छलै साथे अपना सब जे जाइयए
हँ हँ आब आनन्द बिहारी तऽ अथी मने छै छौरी मौगीके लोन बला
ओ अच्छा लोन वाला कम्पनी मे काज करै छै ने छोड़ गर ठीके पर
हँ हँ
ठीके बला रास्ता सब ठीक भए जाए लाल बाबू कामद के वीडियो के हमस शेयर खाली क देलहुं जे दै छै
हँ
ह बाती
नहि छै नहि नीक छै
जन्माष्टमी कहिया हेतै रे
जँ रहै कलेंडरे नहि लेलियै भजे नहि लेलियै
सेप्टेम्बरमे हेतै की जन्माष्टमी अगस्ते सभमे
कहु दोसर ठमा बात करैत छियै ने ओहि दुआरे पूछैत छियै द दाग नहि हतै तकर बाद देखल
पाँचे मिनट आबछै
ह्म
नास्ता पानि भेलै किछ कि नहि
नहि नहि काली खालीए रहतै
रहल ताल रहल ताल एखनो खाई छी खूब कि छोड़ि देलनि आब खेनाई बेसी
नहि आब नहि खाई छी
बाहरके कम
ह हँ बजारो सभ गेलहुँ तऽ आब कहाँ ओहन किछो खेलौ
आब राॅल सबसँ मोन ऊपर उठि गेलौ तू तते राॅल खाइये लेलही ने
हँ आब अथियो सब खाइके नहि इच्छा करैके
बिरयानीसभ बिरयानी तऽ नहि लगैए बेसी कहियो खाई छलै ने रे
ओ तऽ सभ तऽ नहिए खाइत रहियै लेकिन शायद संजोग आब जे रहल तब पचास रुपआ के ललहु अढाई सए ग्राम ओहि मे भए गेल शायद संजोग हँ अगर एहन त कहियो गेल नहि तऽ एखन बाजार आ ओते जाइते नहि छियै से बहुत समय सब छल ने
हू
आ गेलहुँ तऽ अगर किछु खाइय ओके मोन रहल तऽ एगो दूगो रहबे करत श दू चारि सए रुपैआ खर्चा भए गेल तऽ अनठाइए देलै
पैसे तऽ सबसँ बड़का बात छै लोक खाायमे तऽ कोनो दिक्कत नहि छै एते पैसे खर्चा होइ छै लोक कते खेतै त एगो दूगो स सग मे मानि चलक एहन रहल जे आइ हम के काल् ओ कए ले छै
से बला तऽ एको गो नहिइ छै एतयसँ तऽ चाहियो अथियो अपनो खेतै तऽ सेहो चाही तेहन एखन गाँवमे केओ छै नहि
ओ नहि वएह
आँ एगो गाँवमे छैयो जे बेटी जे तते ठकबे केलकै हेन जे
आ काल्हि छुट्टी छियै ओकर की
काल्हि काल्हि काल् काल्हि हँ काल्हि छुट्टी नहि हेतौ काल्हि साँझमे एतै काल्हि सााँंझ
कहलकै जे ई शइन आ ठीक छै कुमहरा कहैत रहै इहो साइन के छुट्टिए हेतै
नहि सेकें्ड सान छियै की हँ रे आइ राइत में एतौ भोज मे आइ राति मे एतौ भोज खेतौ काल्हि सेकंड शन छियै छुट्टी रहते फेर रव दू दिन गाँव मे रहतौ फेर सोम के जतौ
कैगो सेकेंड श‌नि
शनि जेना सब महिना मे चारि गो मे जे छै ने दोसर शनि ओर चौथ चौथा शनि कऽ छुट्टी रहै छै रैव के तऽ सब दिन छुट्टी रहैछै
चारि गो शनि मे द दुइए गो खुलै छै दूगो बंन्द रहै छै ने
दूगो खुले छै आ दूगो शनि कऽ छुट्टी रहै छै ओहि दुआरे
हँ आ आ शीषो सब तऽ एखन गावं मे हे अंगगना घर से निकले छै
नहि नहि निकलै कहाँ देखै छी
हँ क्रिकेटोसभ क्रिकेटोसभ नहि ने चलै छै नहि तऽ निकलल क्रिकेट त्रिकेट रहल तऽ ओसभ हाई स्कूल पर गेल सेहो नहि जाइत हेतै आ थालो पानि भए जेतै तऽ कतऽ लोकोग निकलतै ये
हँ से तऽ खिच खिच सुखल आ खिच खिच भए जाइ छै
वएह न हमरा तोरा सबके कनी एम्हर ठीको छै बैठल उठल से लोग तास सब खेललक ओकरा सब के टोल मे सेहो बात नै छै की लोक खेलतै की अथी करते ओहि दुआरे दिक्कत खैर अपन लाइट तहन आबि गेलो नै रे
हँ हँ बड़ी देर गाइब रहे दुए अढ़ाइ बजे गाइब जे भेलहि
बिहड़ि सब उठल छले की जे एते देर लाइट कटि गेले
नहि नहि हल्का बुन बुनले रहै तऽ वर्षा मे रहबे करै रहए ने हमरा लाग कतौ वर्षा मे जे लानि तऽ नहि रहले ने कतहु फ्यूज उड़ि गेलै हेते
कतहु शॉर्ट सर्किट कए गेल हेतै ने
हँ नहि तऽ बर्षा मे जे होइत रहै बुनबुनाइते रहै तऽ ओहिमे नहि काटलकै रहे आ वर्षा कमले की
धमगीजर बर्षा नहि भेलै
नहि नहि रोडे भींगे बला
तहन तऽ ओकरा भोज खुआबै मे ओते दिक्कत नहि हेतै
कहै छै अथी केने छै वाटर प्रुफ वला
वाटरपूफ कतबो पैघ केयने हेतै तऽ ओतेक लोकके व्यवस्थाके लेल थोड़े हेतै आर भोज मे तऽ लम्बा लम्बा तोर बैठे छै ने
हँ की कहै छै आ छतो ततो कोनो कहलके छै हँ तऽ गेलाक बादे तऽ खेलाक बादे रहतै
छत हेते छत नम्हर छै ने बउवाला छत ओहि पर आराम से खा सके यऽ किछु हैते तोरा सबके स्पेशल ट्रीटमेट केल जेतौ दू मंजिला छै एक मजिला कहाँ छै सेकेण्ड दू फ्लोर छै राजो वला हेतै लेकिन ओ छत ओते पैघ नहि छैतै बारीके से भरि जेतै छै तैयो पैघ लेकिन ओते नहि हेतै से नहि पता ओकर नहि देखलियै हन भए सकेऽ बीच मे स्टार्ट तऽ करे वाला छलै तऽ बनाइयो देने है एके हॉं रे ओहो बनेने छै बनबै छलै एहि बीचमे किएकि आब एके गो एकरे बाबुले सभकेँ बचि गेले
ओ आइ एकर राकेशो सिंह तऽ बचले छै
हू ओकर तऽ हाँ खैर उएह मिल बहुत तऽ एहि दुआरे नहि बनबै छै बाउल सिमेंट ई सब ट्रक गिरबै लऽ चाहै छै तऽ एखन रस्त ता खराब दुआरे एबे नहि करै छै सुमित अमित नहि छओ ओहिटोल मे ओ सब वएह कहै छलै रस्ते एखन खराब छै ने तऽ ट्रक गिरेबे सीधे एके बेर ढ़ालि देबे कहलि बढिआ छी
हूँ कहयत रहे जे बिआहो करबै अथीमे
देखि यऽ ने की करै छै सब अपन गप गप दै छै आब की करतै हँ बिआह करतौ बिआह तऽ करबे करतौ
कनहे
ओ कनहे के छियै कि
कहै छै हॅं कनहइये की छी
हॅं तहन तऽ ठीके छी चल आओर सब ठीक छौ ने भेलो टाइम पुड़ि गेलै आ फेर दूगो कॉल काल्हि कखनो करबौ अपन रखै छी
ठीक ठीक ठीक किया दस मिनट के रहै आइ एगो फोन केने रहे बुझलि इएह नम्बर पर
हँ
जे की कहै छै मतलब अहाँके टास्क पूरा भेल हम तऽ किछो ओकर बुझबे ने करी यऽ हमसभ चीजमे नहि नहि कहि देलियै कहलकै एगो वीडियो भेजै छियै एना
हॅं कही ने हमरा तोरा टास्क एखन फोने ए फ्रेंड वाला नहि ने लिखल एगो आबे छै टास्क रहल त ऊपर मे लिखल रहल मैथिली फोन ए फ्रण्ड प्रोफाइल टास्क के अलावा लेकिन तोरा मे एखन लगैया खाली प्रोफाइले टास्क टा हेतौ
हँ हँ
ओ एतौ तहन तोरो जेना फोन कऽ के बतियाके एना के बतऐल ने दुनू तरफ से अथी रहै छै ओ ठीक रहतौ
ठीक ठीक आते हमरा करैके कोन हँ
ठीक